हलो
जी नमस्कार
नमस्कार नमस्कार कहू ओर की हाल समाचार सब ठीक छै और कहू उमहर उमहर मौसम केहन अछि
अरे बड गरम यऽ
बहुत नहि एमहर तऽ वर्षा भऽ रहल अ कहियो होइएा कहियो नहि होइय
ह एतय छै कि कि हमरा लागै या कि दस पन्द्रह दिन के बाद जे छै ने काल्हि कनिटा बारिश ए भेल रहै लेकिन वएह छै कनिटा बारिश होय छै की की हेते ऊमे से और जे और जादा बढ़ि जाय छै गर्मी बेसियए भए यह दिक्कत छै हमर
नहि बरसात नहि हेतै तखन तऽ सही बात छै बहुत दिक्कत छै बरसातके बिना तऽ आब मौसम लेकिन बरसा नहि भेलै त अइ बेर तऽ अपना सबके हालत खराब भऽ जायत नहि पूछू
हू
और अहाँके काज धन्धा चैल रहल अछि
जी चलि रहल छै काम धन्धा चल जी हँ आम तऽ य अपना सबके मिथिला के एरियामे तऽ इएह चीज छै ने अपन सबके मिथिला वला अथी मे इएह छै कि आम के सीजन मे आम खाउ बढ़िआँसँ आम लीची अपना सबमे तऽ इहो छै कि बियाह दान मे भी छै ने मतलब रसगुल्ला खााय के बाद
आम पर मे तऽ चैलेंज लगैत छै कि एतेक आम अगर अहाँ खेबै तऽ ए कत्ते रुपैआ भेटत बापरे केना लोक खाइयो लै हे भगवान हमरा बुते नहि खायल होइया एकटा दूटा से बेसी काम हमरा बूते ख्याल होइए लोक खेनाइ खेला के बाद रसगुल्ला खेला के बाद आम खााय छै सही
हमर एक दूटा मित्र रहथिन जे भैर भैर पात रसगुल्ला खा जाइत रहथिन
ए तऽ हे तऽ एना जेना लगै छै जेना लागै छै कि ओसभ मतलब उपवास कऽ के रखै छथिन एखन बुझै छथिन कि प्शब्याह उप म छै तन लोको जे होइ छै ने महिना भर क उपास कऽ के लोक राखे छै तेहने वाला हाल ह छनि सभ
हँ वाह उठवला छै
लेकिन एहि बेेर सभ जगह सेहो एतेक आम नहि फड़ल हे कतहु कतहु बहुत फड़ल हे कोनो कोनो इलाका मे आम न फड़ले ह तेक से वला हाल छै
हँ ई छै आ हमरा एहिठाम अहाँ के आम आम्रपाली आम के गाछ वैह मे मे अहाँ के बारह तेरह गो मतलब छोटे गाछ छै हम्रोपालाली में तऽ अहाँ के पहीलेये भए जाइ छै मुश्किल से अहाँके तीन चारि साल के हेतै गाछ ओहिमे एक दू साल तऽ हमरा लागै कि एकटा दूटा फर भेले लेकिन एहि बेर अहाँके लगभग अहाँके पन्द्रह बीसटा फल छै बढ़िया बढ़िया
तब पाकल की काँचे आब तऽ पाक गेल हत यौ
नहि अखन नहि पाकल या एखने पकलियै एखन एखन ओ एहने छै कच्चे ये हँ हँ हँ एखन
गाछ के आम के खाय के स स्वादे किछु आओर होइ छै बाहर से कीन क खा ओ सही मे आरो
ह वएह चीज छै लेकिन लेकिन बच्चा मे जे छै आम आम जे छै दोसर के बगीचा से चोरा क
उहो अलगे आनन्द छलै ओहो अलगे आनन्द आइ केल के बच्चा सब शहर म रहे छै त ई सब क आनंद कतय से लेते
कते से ई सब आनद आनन्द लेत हमरा सबके याद छै कि जब आन्धी तूफान जब आबै ने त आँधी तूफान रहै कि चाहे कुछ रहै बाल्टी लए क हमस झोला ले के हम सब निकल जइयै आम बीछ
आ दोसर के गाय दोसर के कलम रहे छले त हे हे हे हम चोर के आम चोरलके ल क भागू अपन ओकर मजे किछु आओर छलै
उसभ उसभ जे आनन्द रहै ओकर बाते अलग रहै आइ केल आइ काल्हि के बाल बच्चा त स्कुल स्कुल से घर आ जे समय ब चलै उ समय मे मोबाइल
अच्छा आब गर्मीओ छुट्टी म ततेक वर्क द देल जाइ छै इसकुलोमे त कत जेतै गाम के आनंद उठबै के लेल
ह हँ इहो चीज छै न आइ काल्हि त एकटा चीज और न और न अथी मे छै अहाँके चलन मे समर भैकेशन समर वैके सन मे मतलब अथि समर कैम्प सॉरी समर कैम्प समर कैम्प के चक्करमे बच्चा सब आओर रहै छै अथी भेल
हम त हँ हम त इएह कहबै कि अगर लोकके ई समरे कैम्प क करबाक छै त गाँव जाउ ओकर आनंद उठाउ ओतहि पर मे लेख लिख क आनू कि अहाँके की अनुभव केलियै ओकर ओ जे मतलब एक्सपीरियंस रहै छै लोक के अनुभव रहै छै ओ अनुभव बेसी कारगर रहै छै कियाकि ओ त मतलब अथी रहै छै न की कहै छै जीवंत अहाँके अनुभव छै अहाँके कोनो कम्प्यूटर लैप टॉप मोबाइल से त नहि छै कि टेक्निकली अहाँ ओकरा अथि क देने छियै उ अहाँके जीवंत अनुभव रहे छै पट आइ काल्हि से सब कहाँ देत छै सब थोड़े दै छै
हमरा जयदेव फोन केने रहथि हमरा जयदेव फोन केने रहथि कहने रहथि हमरा सबके त मुफ्त मे ताम भेटैय हम कलियई अहाँ खाउ अहाँ सबके बढ़िया अछि हमरा कहै छथिन हम त भोरो नास्ता क क जाय छी दुपहरो मे खाइ छी केओ राइतो में खाय छी मतलब बढ़िया अछि किनय के जरूरत नहि पड़त अहाँ सबके जयदेव नीरज सब दुनू गोटा खूब आम ध द एकदम धरल्ले से आम आबि रहल छै आम खाइ छथि
ह ई बात त छै लेकिन ओम्हर एक चीज एक चि देखलौं रहै आम के वैहन नहि रहै
नहि लेकिन छै छै उमह उमहर उमहर छै आम्र लीक बहुत गाछ छै एक एक झोरा लोक कीन क म म तोड़ि तोड़ क आम्रपाली द रहल छै
अच्छा एहि दुआरे की कि उसब उसब एरियामे जे गेलहुँ त नहि मतलब ओहन नहि देखलहुँ जेहन अपना अप अपना सब के बगीचा में होइ
नहि ओ त ज जंगलो त हान गेल लिय ज जंगल मे बड्ड आम छै जंगल मे बहुत आम छै ओहि सभ इलाकाके जंगलमे जेबै तऽ बहुत आम छै
ह्म
ह
नहि ओहि सबमे देखलहुँ हम की कि अहाँके गाछ जे जे भी गाछ छै ओ अहाँके पहाड़ी इलाका के लए क लम्बा
हू ह ह धनगर ओतेक नहि छै
घनघरवला हिसाब नहि छै लमबा एरियामे जादातर अहाँ के वएह सब गाछ छै जे अहाँ के लम्बा भए सक ठीक छै और आम आम तऽ ओतेक लम्बा तऽ होइ नहि छै
नहि नहि ओते कतऽ हेतै से त लेकिन पता नहि कहि जाय छलिय ई सब बहुते काइलो कहाँ दिन बहुते रास आम आन के देलके ओहि से पहिलो बहुत रास आम आन देलकै हम कहली बढ़िआं अछि छै अहाँ सब खाउ कीनै के जरूरत नहि पड़त अहाँ सबके एहि बेर
तब बढ़िया बढ़िया य सर सब अपना खाय छथिन आम और के और की चाही आम के सीजन मे
लीची के सीजन मे लिची तुड़ तुड़ कऽ देलकै सबगोटा
आ एहि बेेर खाली हम लीची नहि खा सकलहुँ नीकसँ
आ लीचीे सीजनमे लीची तोड़क देल के सब गोटा तहि दुआरे ह आब पपीता के सीजन मे पपीता तोड़िकऽ दे
हँ चलू ई सब
तऽ मुफ्त के फल भेट रहल छै
मुफ्त के फल आब की आब की चाही हिनका सबके
हत तै दआरे
लेकिन ओकर ओकर बाते अलग हो य
ह से बात सएह छै लेकिन की करबै
ई ई अहाँके ई अथी मे सीजन मे मात्र एक न खेलहुँ उबला उबला लिची छै मुजफ्फरपुर
अच्छा ओ ओ ते वर्षा नहि भेल रहे कहाँ दिना टाइमसँ ताहि दुआरे एहन लचियौ ओ तऽ बहुत बढ़िआं नहि भेल सुनैमे तऽ सएहल आ बड महग लीची लीची बड महग सेहो पड़ल अइबेर तऽ ह हँ एहि बेर बहुत आयल
एते अहाँके सहरसा कम से कम भेटले अहाँके डेढ़ सए रुपे
ह्मअरे अहयो ठाम सएह हाल छै डेढ़ सए सए रुपए के जी ओहिमे पात लागल तऽ ओहिमे कि आ मुजफ्फरपुर पुर मे जे छै से लीची जे छै से अहाँके मतलब दू रुपैे मे एकटा तेना दै छलै तऽ ओ एहि बेरसँ ओकरो कहाँ दिन बहुत महग छला
हू
ताहि दुआरे चलू हिनका सबके बढ़िआँ छनि अपन किनक कीनके आन एन क दैत रहै छनि मलब तोड़ि तोड़ केऽ दैत रहै छ जकर बगान छै खााय छथि अपना बढ़िया जक हम कहलियै हाँ अहाँ सब खाउ आओर नाम लियौ दोसर के कम से कम ई तऽ अछि कि फ्रीमे अहाँ सबके फॉल भेट रहल यऽ सभटा क फल फल के पैसा बचि रहल य अहाँ
ह सह बात छै आ पिछला तऽ हमहुँ रहौं लेकिन
त अहाँ सब आ नहि मंगलियै नहि ने तऽ अमित बाबू मंगगनाइ शुरू केलखिन हे तऽ अमिते के बाबू के कहहानी हिनको सब के भेट रहल छै खइ ल
ह वएह वएह बात नहि छै हँ ओ सब आदमी आद
हँ नैन बाट न त अमित बाबू एक बेेर मंगलखिन तऽ ई सब नीरज और जयदेव सब सब गोटे है खाली हुनके खुआबियौ ने अहाँ सब खाली हुनके खुआबियौ हमसभ नहि मांगै छी तऽ हमरा सबके नहि खुआब से वला हाल तऽ सब बेटा तगद जेना नुका नुका के हुनका से अमित बाबू से नुा नुका के हिनका आनि आन के लग दय छनि खाई
हँ रूमे बढ़िआं हय छै अहाँ सब के कीन नहि पड़ रहल ये डेरा के डेरा ल ल के जाउ अहाँ सब कोनो दिक्कत नहि खा खूब खाउ खाली तब पेट नहि खराब भ जाय खाइत खाइत तऽ सब हँसय लगलखिन
सब्जी भी मिलिय जाइ छै फल भी मिलिय
आ नहि तऽ किछु दििन के बाद नहि ने ओहो भेट जेतै गहुँम पिसै तऽ गहुम गहुूंमो भेट जेतै धानो भेट जेतै चाउो भेट जेतै जेकरा दालि हेतै दाललो भेट जेतै सब भेटिए जेतै कोनो दिक्कत नहि छै बस तकर बाद जतेक आमदनी भेलै सबटा बचत भऽ जेतै तेन कोनो दिक्कत नहि छै ह
त ई बात छै सब्जी भेटए जाइ छै फल भेटे जाइ छै तऽ की दिक्कत
सब चीज भेटिए रहल छै अनाजो भेटियए जेतै की दिककत दिक्कत छै भााय सब आरामसँ बकी जते पैसा छै सबटा बेचियए जेतै कोनो कि किछु किनै के जरूरते नहि छै ह ह सएह बात छै जी वएह कहलहु अहाँसँ बहुत दिनसँ गप नहि भेल तऽ हम कहलहुँ कि पुछली की हाल समाज समाचार की सब खेललहुं केना छी क हाल समाचार अछि
ह स बढ़िआ य खाली इएह गर्मी से कनिटा हालत हालत खराब यऽ आओर तऽ बी बकी चीज न के ये आइ आ घर से निकललो काम से ते एकटा बिहनी काट लेलक यहां
अहाँके बिरनी कनि बेसी नहि कटैया डाँके बिरनी कट
ह बि कट लगैया हाथ में तऽ ओ अथी सब तऽ खेलहु एिल सब खेलहुं दबा
अच्छा
कनिटा फुलि गेल य हाथ जिन लेकिन कनिटा हल्का ओ फूलि गेलियै उएह चीज छै एक दू दिन असर तऽ रहतेमे सएह छै
चलू आओर सब बढ़ििया
जी जी सब बढ़िआँ छै ठीक छै चलू ठीक छै ठीक